हेलो हा कहियौ
की हाल चाल
ठीक छै अपन कहियौ
ठीक छै की सब होइ
कत कतय से छियै
मधुबनीसँ छी हम
अच्छा हमहूँ तऽ मधुबनीय स छी
मधुबनीमे कतसँ
हम पणडोल चौड़ी
पण्डोलचोड़ी के तऽ हमहुँ छी
कतऽ के बताउ
मिसरटोली के
ओ अछि न
हँ हँ
चिन्हलिए
आ ह ह गोर लगइ छी
खुश रहू ठीक छी
हँ हँ ठीक छै ठीक
बौआ सब सबगोटा ठीक
सब ठीक है सब ठीक है
हेलो
हँ हँ सब ठीक अछि अहाँ ठीक
सबगोटा ठीक हँ हँ हमहुँ ठीक छी चन्हलियै
हँ चिन्हलो
अच्छा आओर खाना पीना भऽ गेलै
हँ हमर तऽ नहि भेलै बृहस्पति केयने छियै तऽ ओह सब आब खायत एकटा खेलक ह आरो बौआ नहि अयलै बुच्ची स्कुल से एखन तीन बजेमे आयत
अच्छा ब्रहस्पैत हमरो छै
अच्छा अहु व्रत करै छियै
हूँ हुँ
गाँवमे छी नऽ
हँ गाँम मे रहै छै
हँ आओर हँ मध नहि मधुबनीमे छी
हेलो
हम मधुबनी मे छी मधुबनी मे
मधुबनी छै
हँ हँ हँ हँ हेलो हलो
हलो
आवाज नइ आबि रहल है
कटैत रहैया
नेटवर्क दुआरे
हँ मधुबनी रहय लगलियै नैय पहिले गुवहटी रहै छलियै न
हँ पहिले तऽ सासुर मे छलियै य
हूँ
बिहके बाद तकर बादसँ आब मधुबनी से गेल हँ दिसम्बरेमे एयबे केलहु हँ मधुबनी
चलू ठीक छै बढ़िआँ बात
बोआ सब ठीक आछि नऽ भाईजी
हँ भाईजीयो ठीक छै
आ चचा चाची सब
ओ चाचा ए तऽ छथिन चाची ओतऽ छथिन दिल्लीमे
अच्छा किनका लग
नीरज के बौआ भेलैए न हमर दियौर के
अच्छा अच्छा
छोट बुआ छै एहि दुआरे
पहिले भेलै न कि दोसर
नहि दोसर भेलनि ने बौआ भेलै ने बेटी छलनि हे
हँ
बौआ भेलनि हन
ओ तऽ भाईजी लग गेल छथिन हँ
हँ ओते छथिन छोट बौआ छै ने त दिक्कत होइ छै ने कनि तेय दुआरे आओर कहीयो
और अहाँ बताबु बहुत दिन भऽ गेल है भेट घाट केला
हँ हँ बिल्कुल एबे ने करै छ एबै तहने ने बात हेतै एबै
हमरा तऽ भऽ गेल दू साल मुन्ना सभ ओ आयल छलए कनि दिन पहिले मुन्ना आयल छलए
मुन्ना कतऽ छथिन एखन
मुना तऽ गाँवमे अइ
ओ ग आब हम आबि गेली इमहर बुझलियै प्रीथामे जेमहर हमर घरारी छले
अच्छा फर ठान लगाउ
हँ आब हम ओते रहय लगलियै उम्हर नइ रहै छियै
ओ आ अपन घर तर बना लेलिए घर
बनाब बला छियै बना रहल छियै एखन बनेलियै ने
हं चलू ठीके अछि
ह तऽब इमरे रहय लगलियै बुझलियै तोरा नहि सम्पर्क हमरा भऽ पाब एको बेर बटूरा अछि कि नहि त म लिल ला
ह ह बिट्टू तऽ एते रहैय गोशाला रोड मे
हँ ओते रहै छथिन आइ आयल छलखिन हेँ तऽ तऽ भेजल फोन कयने रहियैनि कहलै आयब तऽ आयल छलखिन हमरेसँ मिलै लए आ इहो ऐप के थ्रू किछु समझाबै लए
हँ हँ
कहने रहियनि हुनका तऽ हुनका पता छलनि तऽ लेकिन ओना एलखिन तऽ जेनुन हम कऽ लेने रह सभकिछु लेकिन हमरा कॉलिंग नहि होइत छल हमरा सभ कॉल करै छले हम उठा पाबै छलियै लेकिन हमर कॉलिंग नहि जाइ छलै ककरो आई शायद एक्सेप्ट केलकियै तब भेलियै
आओ ठीक छी और एमहर सब ठीक ए और सब ठीक है आ हलो
हँ हँ इम्हर अम्हर सब
हूँ
हँ कहियौ ने हेलो
हम दू साल से कहाँ गेले दू साल भए गेल गाँव गेला हेलो हेलो अहे की साइड उमहर नेटवर्क न आय छै
अहीं के लागै एक प्रॉब्लम य हम तऽ अखनो बात केलियै एक गोटा से तऽ कते बढ़िया फ्रेंकली बात केलियै कोबेनी कटलै
पता नहि की भऽ गेल छै
नेटवर्क इशू हेतै उमहर दू साल भए गेलै लगााव न
हँ हमर बौआ के मूड़न भेल छले हमर मम्मी सब जेयल छले तही में आयल रही तकर बाद से कहाँ गेलियै
आ ओ ए तऽ रहित नहि छ तऽ किओ गोटा तऽ की हेतै
हँ मुना कहै छै जे आबे गाँव छै मम्मी नहि छै तऽ की बोलब हमसभ
हँ तऽ की भऽ गेलै सही बात छै तऽ आबि सकै छी किया नहि एबै
हँ तऽ आब और छुट्टी बाला बात भ जाइ छै आ छुट्टी भेटत तहाँ जाएब अब हुंओ स्कुल ज्वाइन कऽ लेलियै ने
अच्छा इसकुल जॉवईन कलेलु
हँ एहिठमा छै स्टेडियम स्टेडियमे रोड मे हम के डेरा देने छै इी से दस कदम दूरी पर स्कुल अछि तऽ ओहि प्रइवेट दूगो एगो बेटा एगो बेटी
हँ की होल बढ़िआ केलौं ज्वाइन क लेलौं
हँ अब एतऽ बैसल बस असगरे इहो डूटी बच्चा सब स्कूल त असगरे की करतौ अपन
नीक खेल सही खेल एखन इसकुलेमे छी
नइ सकुलसँ आबि गेलियैर मॉर्निंग स्कुल चलै छै ने तऽ साढ़े साते बजे जाइत छै डेरापरसँ एक बजे छुट्टी भ जाय छै
अच्छा सही क जुहीसँ बात होइया कि नै
जूहीसऽ आ हँ आइे बात भेल छलेहे एपे के थ्रू
कखन
हम स्कूलमे छलियै तहने बात केने छेलै एगारह साढ़े एगारह बजे के बीचमे हँ त खाले य साग के चाची के भाइजी केह् सह्बके तऽ देखलियै या तकर बाद ओहो आयुष त फोन केने छेलाऽ
आयुष हँ आयुष हमरा कहलखिन हें जे अर्चना दीदी सँ बात भेल छलै अ र्चनान तऽ अ चना तऽ हमरे गाँवके जती तऽ कहलखिन हँ फेर पूछलखिन आवंती द तऽ हम कहल आवन्ती त हमर सब के बैच हम सब साथे पढ़ने छियै हम अवंती त
हँ हँ
सब साथे पढ़ने छियै तऽ कहलखिन जे हम पूछने छै आवन्ती दीदी तऽ हमर पूजा मामी चिन्है छै तऽ कहलकै हँ हमस संगे पढ़ने छियै
हँ हँ तऽ उएह हमरो ओ हे जोड़ने अवन्तीऐ जोड़ने
हँ हँ ओ हम फ्रेंडे छियै सब साथे हम सभ पढ़ने छियै
हँ
हम तऽ एके क्लासमेेट छियै एके क्लासमे रहै छलिए
हमस बच्चामे सब सङ्गे खेलाइ छलियै बादमे फेर हम बाहर चलि गेलियै य शुरूएसँ बाहर गाँव अबै छलियै तऽ सभ छोट छोट छलियै तऽ सभ अबै छलियै खेलाए लए
हँ अवन्तियो जोड़लखिन ह जूईी के त जूईी हमरो कहलखिन भौजी एना एना त हम कहली ठीक छै तऽ काल्हि फॉर्म भरलियै तऽ अखन तक हमर कॉलिंग नहि जाय छलै लेकिन अखन से फेर कॅलिंग जाय लगले ओना बाद तऽ काल्हि से दिल्ली से कियो केने रहथिन दरभंगा स् हम सबके एक्सेप्ट कऽ लेलियै बात कऽ लेलियै सबसँ लेकिन हमर कॉल नै जाइ छै
हमरा मैक्सिमम लेडीजे सब बात भेल एकटा खालिया जेंट्स फोन केने छलैथे बाकी सब लेडीजे फोन केने छले चलु ई बात त ठिक छै
हमरो लेडीजे सब फोन करै छथि आ आइ जूही के बड़ हसबेंड जी अखन सागर जी के हुनको कॉलिंग अखन चालुए भेलैन हें तऽ ओ कयने छलखिन कॉल तऽ हुनकासँ कनि बात कऽ लहु हँ उएह छथिन एते बदमाशी उएह कऽ रहल छथिन
अच्छा ह ह ह नाम देख रहल छियै जे
हँ उएह कऽ रहल छी हम कहलियै या जे एखन कनी काल के बाद आवन्ती फोन करत क जूही देख ले तोहर बोर के बदमाासी कऽ रहल छी उ हं हं हं हं तहन अहाँके बाहर कऽ दे तहन पता चलत
दीदी हम देखलियै ले् ई ने हम् देखलो देखलो सुन लगा कि फोटो सब लगबैत रहे छले स्टेटस
हमरा कहलखिन यऽ तऽ हमरा कहलखिन ओहो बात कऽ सकै हम कहलकै हे बेसी अथी नहि करू ओ जुही सब पुछबै की बात करबै नै करबै बुझलियै कि नै
ह
अहाँकहलिये कनिकाल के बात करत कहलखिन कि जे आब हम ग्रुप मे मैनेजरे के कॉल करब करबै अहाँके निकालि देब तऽ निकाल देै हम कहलिये हँ तऽ ठीक छै हम न देखबै सभके हम डिस मिस कऽ देब हम कहलियै ठीक छै कनि कालके बाद अवन्ती अप अपने फोन करत
नहीं
पता चलत अहाँ के रुकु नऽ बड बधमासी क रहल छथिन वहौ
ह हमरा की कतऽ सब लिख रहल छथिन बाजि रहल छथिन हँ ी
उहे त जुही के हसबैंड छलय
ई अंजली सब से बात होइ य कि नहि
अंजलि सऽ हँ होइयै मुड़न केलक न बेटा के
हँ तऽ ओ नहि जोइन भेला अइमे
नहि अखन नइ भेल य
कै के सब छै एहिमे इहो सब छै मीनू सभ
नहि नहि ओहो सब नहि छथिन केओ नहि
ओ
ओसब नहि छथि बुझलियै
तऽ हम मीनू हम ओएह अथी जूही मम्मी के देखलियै हे फेर तकर बाद चाचाे दुसेहोतै देखली रूप अथी मे
तऽ बात कहाँ केलखिन ह ककरोसँ बात केलखिन ह
नहि नहि बात ओ नहि केलखिन ह केकरो हमरा खाली जूहीसँ बात भेला आयुष सँ अहाँ सँ बात भेलाक आओर बकी हमरा ओ
भेल ये जूही स बाद भेल ये ताबे तक हमर कॉलिंग नहि छलै आर अख सागरजीसँ बात भेल छलै तकर बाद अहाँके कॉलिंग आयल तऽ अहाँकेँ उठेलहुँ
ते हम देखलं आधा लोक त हमरा चौरीे के मिज रहल रहे
बढ़िआ य अपने आदमी जेना बात नहि होइ छलै ककरो स ककरो बात
ककरो स ककरो कोंटेक्टे नै छै क सही मे ने होय छले हम क
सब अपन पर लाइफ मे सब अपन पर लाइफ मे बिजी छै केकरो से बात होइ छै एहि के थ्रू किया किछु बात भऽ जेतै आदमी के की
हँ कहियो थ्रू जे बात भऽ गेलै सबसँ सभके ओहो बहुत है नहि तऽ आब गाँव जायब त कहिआ जायब नहि जायब भेट घाट होयत बातचीत होत
सही बात छै कखन टाइमे घर पीछा आदमीक के टाइम भेटैत छै
उमहूं बिलकुल नहि भेटै छै ओहो हम अखन हम अखन बाहर निकल छीयै ताहि बारे ने तऽ सासुर बहु त फेर कते होइ छै ककरा बात गेल मम्मी पपा केत देख होइते नहि छले फोन पर बात कयल
सही बात नहिए होइत छै हमूँ एहिहिठाम छीयै आ जन मिस्त्री रहै छै एखन काम चलै छै एखन नहि दू दिन से मिस्त्री ऐहेन जे बात क रहल छीयै
हँ
ह मोबाइल के तऽ मोबाइलो कनि चार्ज हेते न लेकिन भोड़ भोर सँ बच्चा सब देखलकै आ ओ बच्चा सब के मोर्निंग छै इमहर मोर्निंग नहि छै ई गेले ह दस बौआ हमर साढ़े नओ बजे स्कूल चारि बजे एते
हँ तऽ हमरो मॉर्निंग हमरो बुच्ची सबके के नहि छै ओकर सब भऽ गेलै डे स्कूल चालू भऽ गेलै ओ गेला साढ़े आठ बजे आयत आ तीन बजेमे एयबे करत
तऽ हमरो एनाहिते छै दुनू गेल लिए एनाहिते तऽ आब एतै उएह ठाम टाइममे ओसभ तकर बाद
हमर स्सकुल छै एखन अपन कहबो केल सरके सर बेे कर दी छै तऽरा कहै छथिन जे किया ब्राह्मणे छथिन ओ
हँ
तखिन कि अहके खराब लागि रहल अछिस टाइमिंग खराब नहि लाग रहलखिन साढ़े आठ बजे दोसरके भरोसे वेट बेटी के छोड़ पड़ैया हमरा साढ़े सातव बजे निकलय पड़ैया एक घंटा टाइम बहुत भेलैया ककरो आइ काल्हि जानाेन ककरो भरसबे ओ नहि छोड़ सकै छी
सही बात नहि नहि बिलकुल नहि समय बहुत खराब छै
मकान मालकनि बहुत नीक हमरा पकड़ा गेल अछि तख हुनका पर सब छोड़ि दय छियै तऽ रहैय
जतऽ रहै छै ओतऽ अपना से जादा दोसर केयर करैत छै बुझलियै हँ आ रहय लगबै तऽ ओतऽ आदमी नीक भेट जाइ छै तऽ ओसभ भय जाइ छै जेन देखबै अपन वातावरण वातावरणसँ हो सेहो ने अपन वातावरण जेहन रखबै ताहि से होइ छै
लेकिन इ छय रहैत रहैत रहैत ल आस पड़ोस के सब नीके पकड़ा गेल तीन टा ब्राह्मणो सब छथिन आ बढ़ी ब्राह्मण
हँ तऽ उएह सबसँ होइते छै की
हँ
ह आओर फलाहार नहि भेलैए किछो
फलहार हमर स्कुले के एकटा फ्रेंड अनने छलखिन हे टीचर सेब लोके आएल छलखिन हमरा ला
अच्छा
तऽ उएह से खेने छलियै यए आर एखन नहि खेलियै चाय पिलियै यए
हँ हू